हेलो हँ ठीके अछि हमर। अपन कहियौ?
सबब ठीक सब बढ़िआँ। भऽ गेलै खेनाय-पिनाय?
हँ भऽ गेलै खेनाय-पिनाय। खेलहुँ हेन एखने हमहूँ बाते करै छलहुँ प्रिया जे छैय ने। उहे फोन केने छलखिन ओहे पर तहि दुआरे हुनकासँ बात करै छलियै ये।
अच्छा अऽ आओर बौआ सभ खा लेलक?
हँ खेलक हें न ओहो एकटा स्कुलेमे अहि जे बजायब डेढ़ बजे आनय ले।
हेलो
हाँ व्रत केने छी?
नहि हम एकेटा करै छी।
अच्छऽ हमहुँ सब तऽ एकेटा करै छी बीच वला।
हँ हमूँ बीचे वाला करै छी हम शुरुए से बीचे वाला करै छी। आ आइसँ तऽ ओना स्टार्ट भऽ गेल छै जकरा कोरो कि छै अहाँ सबके अथी से पूर्णिमा स हो या?
हँ पूर्णिमा से होइ छै।
ह हमरा सबके आइएसँ स्टार्ट भऽ जाइ छै। अइ बेर पाँच टा छीयै ने?
हँ पाँचटा छै।
हँ-हँ
आओर अहाँ खाना-पीना भऽ गेल?
हँ एखने खा के एलहुँ हन।
अच्छा की सब खेलहुँ हेँ न।
खेलौ हे भात दालि कटहर के सब्जी चरौरी आओर जाउ न करू ग न तऽ एते पेंट खोइल लै। पलंग पर राइखक जाउ आओर इएह सब रही। इएहे सब छलै हे।
ह
आहाँके की सब छलैया?
हमरा तऽ आइ दालि चावल बनेलियै आलू बन्सके सब्जी बनलैया रोटी बनल छलैया।
हँ तहन काइल रातिमे कतऽ गेल रहौ?
राति मे गेल छलहुँ हमर दीदी रूम पर दीदी बहुत दिन से बजबै छलैया।
अच्छा अहाँके दीदी मतलब, अहाँके बहिन।
दीदी, दीदी मतलब हमर पापा के बहिन।
अच्छा।
हँ। तऽ बहुत दिनसँ कहै छलै आबै ले आबै ले तऽ कहलखिन जे चलू छ बजे, काल्हि से फोन केलखिन दू बेर तीन बेर तऽ कहलखिन ठीक है बतबै छी बतबै छी फेर साँझोमे फोन करऽ लगलखिन तऽ कहलखिन चलू चलू, तऽ इएह सब बच्चा सब
फेर राति में आबि गेल।
हँ आबि गेलियै आ नहि एबे तऽ देखियौ बौआ के छलै हन आइ से अथि यूटीएस स्टार्ट छलै हन आ कोनो भी हालत मे इसकुल जेबाक छलै हन छोटका के, तऽ केना रहितै तियै आ रातिमे एलियैए साढ़े एगारह बाजि गेलै खाना
नहि मतलब जखन जेबाक के छलै तखन काल्हि संडे छलै काल्हि दस एगारह बजे चलि जेतौ दिने मे
नहि तऽ हिनकर प्लान नहि छलनि हेँ ने हिनका जे छै से रैबो दिन के ड्यूटी लागि जाइ छनि तऽ तीन चाइर संडे ओहि के बाद छलखिन हेन छुट्टी पर तऽ आब छुट्टी पर छलखिन तऽ आब कनी घर मे रहलैओ नहि रह थिन तऽ हुनको नहि नीक लगतनि अपने से पिंग उपिंग करेलखिन वैह आब संडे दिन के अहाँ के ओतऽ बड भीड़ भऽ जाय छै ने दुकान मे, हँ सैलून सब पूरा अहाँके हँ, सबके ओही दिन के छुट्टी रहे छै, वैह गेलखिन करबै लै तीनू बाप बेटा गेलखिन तऽ हुनका दू घंटा लागि गेलनि ओम्हरे।
हां।
आ ओहिके बाद से कनि घरोमे हमरा काम छलै हन कनि ओ कूलर कुलर मे छलै हन घास से आब बदले के
हं।
तऽ वैह सब कनि कऽ देलखिन तै दुआरे जाइके इच्छा नहि छलनि हुनका जे गर्मी छै कथि ले जेबै कतहु जाउ तऽ अपनो सब परेशान आ दोसरो आदमी परेशान देखियौ कतहु चलि जाइ छै ने गर्मी के मौसम सबमे तऽ परेशानी तऽ भइए जाइ छै।
हँ बढ़ियां छै लेकिन कहियो कालके घुमबाको चाही।
हँ, त। अपन गेलहुं, अपन खा पी के रातिये मे चलि एलहुं।
हं। बढ़ियां छै, आइ दियादनी के बौआ नहि एलै।
नहि एखन तऽ नहि आयत हमरा आ आयत तीन बजे, तीन बजे ट्यूशन जाइ छै ओ
हँ।
ओ तीन बजे आयत लऽ कऽ
अच्छा अपन ब अथि लड़का जाइ छै पढ़ऽ लेल अपन बहिनक के लऽ कऽ आबि जाइ छै से। आ फेर जाय काल मे लऽ कऽ चलि गेल। ओ।
बड़का जाइ छै कियैकि आब ओकरो एडमिशन हेतै ने तऽ कनि ट्यूशनोमे बैठनाइ उठनाइ नहि सिखतै तऽ फेर बहुत परेशान करतै इस्कुल मे
तऽ एहि बेेर हुनका एडमिशन करबे के छै तऽ कहलियै तब तक ट्यूशने लगा दीयौ जे जेनाइ एनाइ कम स कम तऽ सीखतै।
हूं
कुछ दिन तक बहुत कऽनै छलैए लेकिन आब नहि कऽनैइ छै जाइ छै।
ओऽ आओर उम्हर बारिश होइयै?
बारिश भेल हन आइ सुबहमे पाँच दस मिनट भेल हन खूब तेजमे यहाँ फेर बन्द ऐछ खूब धूप उगि गेल।
हँ ओ
नहि मौसम ठंडा नहि केने यै ब हूम्मस कऽ देने छै। खूब गर्मी लगै छै।
पानि दऽ कऽ आओर गर्मी कऽ दै छै।
हॅं कनियो आधो घंटा एक घंटा बार बारिश हेतै तहन न बर सते तहन न भेबे नहि केलैयै तऽ की ओहिमे ठंडा मौसम हेतै
हँ उतरू न हँ उतर आओर सब कहै, की करै छी? हँ ओ सब भ गेलै उतरु न
ठीक छै आओर कहियौ गाँवमे नहि भेल बारिश काइलस?
नहि एक दू बुन्द पड़ै छै बस
आइ तऽ हम सुबह मे केने छलियै हम अपना सााउस के फोन केने छलियै है तहन त खूब बारिश होइै छलैयै, बीडियो कॉलिंग केने छलखिन हैं हमर ननैद
ओ
केलखिन देखियो भाभी कत्ते तेज मे बारिश भऽ रहल छै हम कहलीयै कि बढ़िया अइछ कहैछै जाय छी छत पर नहाई लै ह हह कहलियई जाऊ नहाऊग। अहीं सबके एश लिखल अछि एश करू।
हाथ धो आ बढ़िआं छै हमरा सबके इमहर कहां होइ छै।
हँ खूब बारिश भऽ रहल छलैयै। हुनके सभके नीक छैनि।
आ जाहि बेर गर्मी छुट्टीमे गाम जैब ओहिबेर गओ बारिश नहि हैत। आ जै ब बेर नहि जायब ओहि बेर खूब बारिश हैत आ मौसम नीक भऽ जैत ठंडा मौसम भऽ जैत। हू हूँ
बढ़िआँ पेंट पहिरले।
आब अगिला जे अगिला गर्मीमे छुटीमे कहै की जे जेबै एक महीना के लेल बहुत दिन से गाँव में नहि रहलहु हन एक महिना रहब गाँव मे जा के।
ओ अगला साल।
यो हँ अगिला साल।
ओ हॅं।
कनि अ बच्चा सबके कनि गाँवो घर के कुछ- कुछ देखेबै - सुनेबै ने एकरा आर के कुछ पते नै छै गाँव मे कहै छियै गाँव मे बाध छै कलम छै तऽ बुझिते नै छै ई सब।
हँ तऽ शुरुवे सँ रहल छै ओतऽ त की बुझतै।
हँ।
जनमलैय ने गाँव मे आ देखलकै तऽ बाहरे।
हँ।
ओ किया ने गेलै ओकरा देखेतै तखने ओ देखतै आ गाम जेतै त ओना आब अपने बुइझ जेतै।
हँ देखियौ गाँंवो जाइ छै तऽ अहाँके मुश्किल से दस दिन रहै छै। छियै अइमे की देखतै।
अइमे ने।
की देखतै की सुनतै आ दीयर के बियाह मे गेल छलियै हन आ हैया दस दिन रहि के एगारवां दिन भने जे छै से अहाँके हमर टिकट छलैये।
हॅं अ। तहन देवरानी केहेन छइथ?
बड्ड नीक।
हॅं अ ओ सब कहाँ रहै छथिन?
गांवे मे गांवे मे रहैये अखैन दीयरो हमर गांवे मे रहैये।
ओ कथु करै छथिन गाँव मे दीयर?
हँ गाड़ी छै अपना तऽ उहेए चलबै छथिन।
अच्छा चारिचक्का।
हँ ओहो छै आर इहो छै अथी जे ऑटो जे होइये। से ओ। तऽ अपन जेहेन जेम्हर से भाड़ा आबै छै तऽ अपन ओ अपन कमाइ छथिन जाइ छथिन।
बढ़ियां छै।
हँ एक आदमी घरो पर रहनाइ जरूरिेये छै साउसो हमर बीमार होइ छथि न हमेशा।
अच्छा।
ससुरो रहय छथिन एम्हरे। ओ न दिल्लीए मे रहय छथिन दिल्लीए मे रहय छथिन।
काम करै छथिन ओ?
हँ ओ ड्राइवर- ड्राइवरी के काम करै छथिन।
अच्छा आओर अहाँके बड़?
हमर बड़ छथिन सुप्रीम कोर्ट मे ए कलर्क के काम करै छथिन।
अच्छा। बढ़ियां छनि दू बाप बेटा अपन अथी करै छथि। ड्राइवर के काम। ड्राइवरो मे अहाँके बहुत नीक होइ छै।
हँ अ नै तऽ हमर - हमरा बड़के कहाँ अबै छनि गाड़ी चलेएल चारि चक्का।
अच्छा दूचकियो नहि?
हँ ओ तऽ ओ तऽ रखने छथिन उएह से जाइ छथिन ड्यूटी। अपना लेने छिय एतऽ
ह बाहरो सबमे रहे छै ने तऽ एक एकटा के चीज रहनाइ ल लेकिन जरूरी रहै छै रहल तऽ अपन चारू गोटा बैस कऽ चलि जाइत हेबै।
हँ
कहुना तऽ भए जाइ छै आ कोनो मोटायल छै जे नहि हेतै। मोटाल होइ छै तऽ चल तैयो देख देखे छै गाँव घरमें एकटा गाड़ी पर छ छ टा बाप रे बा हमसब देखे छै तखने माथा चकरा जाइ यै। छ गोटा केना चलि जाइ छै।
हऽ एतऽ अहाँके मतलब एते कस कुस के अहाँ रोड पर नहि ने जा सकै छियै पुलिस पकड़ि लेतै ने तुरन्त। तुरंत पकड़ ले छै नहि दू से तीन आदमी अहाँ जखने जेबै तखने अहाँके मतलब पकड़ि लेत।
हँ नीक छै एक लेखे ओ तैं ने बाहर सभमे कनि अहाँके कम अथी होइ छै। गाँं घर मे देखै छै जे एखन तखन किछु ने किछ छै एतय सुनियो तब भऽ गेले ओतय सुनियो तब भऽ गेले।
हँ
गाँव सबमे सएह होइत रहै छै।
एतऽ हमरा एना सबकिछु अछि। बस मतलब तैयो गाँवमे गाँवएमे रहयके मोन होइए हँ-हँ-हँ
अच्छा गाँंवमे अहाँके बेसी पसन्द अइ।
हँ गाँवमे एहि दुआरे नीक लगैया जे देखियौ अखन काम धन्धा भऽ गेल आब। चुपचाप अपना घर में बैठल छी। अखन जेना गाँव में रहितियै तऽ दुनू दियादनीये छियै साउस छथिन ननद छथिन तऽ कनी गपशप केलहुँं अथी की कहै छै। टाइम पास भऽ गेल कनि। आ अकेले मे कनि अहाँ के अथियो लगे छै एक बेर तऽ हम कहबो केलिये वहाँ अपना बरके जे हमरा नौकरी करऽ दिअ तऽ कहै छथिन कि नौकरी नहि करयके छै गाम चलि जाउ हँ-हँ जादा काम करयके मोन हय ने तऽ गाममे जाउ खेती पथारी छै से करब आ कलम गाछी अपन ओगरब हँ-हँ-हँ
हँ-हँ बढ़िआं छै ओ तऽ निक तऽ काज देलैत।
हँ
ह आओ मेन बात ई भऽ जाइ छै ने लोक अपन देख छोड़िकऽ बाल बच्चाके देखै छै जे कनि पढ़तै लिखतै। गाँव घरमे बच्चा सबके होना की नहि होइ छै
हँ पढ़ैए लिखै दुआरे से तऽ छियै। बुझलियै पढ़ेए लिखे दुआरे से एत छी।